ओ।
नमस्कार सखी।
नमस्कार- नमस्कार।
कहू।
की होइ छै अहाँके खाना सब भऽ गेलै?
नै अभी नै अभी तऽ बनैते छियै। अहाँ की करै छियै?
हमहुँ बैठले छियै, खाना चढ़ैने छी बनाबयलेल।
की बनाबै छियै?
की कहू रातमे तऽ मीट माछ आयल रहै तऽ अभी सिम्पले खाना नए बनतै, तऽ रोटी आ घियुरा के सब्जी बनेने छी।
अच्छा नहा लेलियै।
कथी कहलियै?
नहा सुना लेलियै?
नहि कहाँ नहेलियै, अहाँ की करै छियै?
हमहुँ अभी खाना चढ़ैने छी।
ओ की खाना बनैय छै?
अभी बनाबै छी भात, दाल, तरकारी।
आब खेलन, खेलाइ नहि छियै की?
आब कहाँ आब तऽ तनी- मनी खेलाय छी। पहिले केतेक खेलैति रहई।
हँ से ते छै पहिले कथी- कथी खेलाइत रियै। आब तऽ खेलल होय कहाँ छै, कामे ते रहै छै, पैरो तैर दर्द करअ लागत।
हँ पहिले उ गाछी में नुकाय चल जाइत रहिये, उ गाछी में नुकााय चल जाइत कहियैय, कतेक नीक लगैत रहलैय।
हँ से त छै, याद अय एक बार चोरिया नुकिया में अहां साथे जम खेलाइत रहु त आहाँ के हम पकड़ लेने रहु तऽ ह हमरा से झगड़े ने क लेने रहियै।
हँ- हँ। अहाँ के चोर बनाबैत रहू केतेक मजा आबैत रहे?
से तऽ छै, अहाँ तऽ तुरन्त मे टु रूसीेये जाइत रहियै।
हँ, त आब अहाँ खेलाइ छी?
नहि कहां खेलै छी कहियो कहियो खेलै छी तऽ पैरे हाथ त दुखाय लगैया, आ पहिले इयाद है करेंट पानी मे। कतै मजा आबैत रहै, सब दोस्त सब साथे खेलाइत रहियै, आब कहाॅ ओहन दिन।
हाॅं, हाम अहाँ के छू दैत रहू तऽ अहाँ हिल जाइत रहियै, तऽ अहाँ चोर बन जाइत रहियै।
हाॅं आई कथी रहै मे एगो पकड़ा-पकड़ी मे कते मजा आबैत रहै।
हाॅं-हाॅं। कबड्डी मे कतेक मजा आबैत रहैय।
हाॅं से तेक प का कबड्डी मे तऽ बड्ड माइर भ जाइत रहैय।
हाॅं- हाॅं आ पहाड़ पानी जे खिलाइत रहियै, उ मे कतेक मजा आबैत रहै।
हाॅं पहाड़ पानी में तऽ सही मे धमक मुका मारैत रहै पिठठी पर, ओहोसभ खेल भेलै आइ काल्हि
एक दिन याद हय अहां के ऊहै में गिर गेल रहियै, अहाॅंके चोट लागि गेल रेहै।
पैर हाथ फुटि गेल रेहै।
हमरा ठेहुना फुटि गेल रहै।
हाॅं
आ हमरा तऽ खेलअ मे बड नीक लगैत रहे, बड मजा आबैत रहै।
हमरो बड मजा आबैत आइ काल्हि तऽ कनि चोट लागि जाइ छै, पहिले तऽ चोटो नहि पता चलैत रहै लगै त रहै त।
आ हा। पहिले तऽ भोरे सुति के उठिये खेलहे पे ध्यान चल जाइत रहै।
आइ काल्हि तऽ की कहू खेल मे मोने नहि लगै छै। खेलो कते रंग-रंग के होइ छै, खोखो करेंट पानि, पहाड़ प ला जे गी अथी होइत रहै पकड़ा पकडी, लूडो स सब जे होइ छै, आब त आब त घर पर बैठल कहियो कहियो लूडो खेल लै छियै।
हाॅं कित-कित जे खेलैत रही, याद है।
कऽथी?
आ कित-कित जे खेलैत रही।
हाॅं से तऽ उत ठंडा में बड मोन लगैते ठंडा मे तऽ उहै सब खेलइत रहियै।
हाॅं। आ बेट बॉल जे भाय सब खेलाइत रहै ऊ देख में केते मजा आबैत रहै।
उ तऽ अभियो खेलाइयै पर गाछी खेलाईयै। आब तऽ हमू खेलाय छी, जेखन ठ साँझ क जे होइ छै मगन रहै छै, जे अभीयो कि कहै गाछीये में एकदम रौदे रहत तखने चलि जायत खेलऽ ले हम तऽ
आ हा। और कहू। और बैटमिंटन जे खेलाइत रहे, ओमे के तेक मजा आबैत रहै।
हाॅं ऊ तऽ ठंडे मे नहि खेलाइत रहैये ऊ सब ठंडे के खेल छै।
याद है एक दिन अहाँ के जे लूडो में गोटी काइट देने रहौं त अहाँ खेले से छोड़ि कऽ भागि गेल रहियै।
हाॅं हाॅं।
तते कनैत रहियै अहाँ तऽ हमरा माइरो खुआ देने रहियै मम्मी से तैले तहिया से त हम अहाँ से खेलनाइये छोड़ि देलहु फेर खेलैत रहू।
हँ हमर जे छोट भाय अइ ऊ बड्ढ खेलाय यै भर दिन बेट ल के गाछी मे रहैयै
बुझियौ खेले ई सब एते खेलाइत रहै छै। पढ़ऽ लिखय के तऽ ध्याने नै दै हेै खेल मे मगन रहेै छै खेलो की कहब आब तऽ एकेगो बैट बॉल पकड़ि लेल कै हम कहलियै घर पर बैठ क लूडो सब खेल उहो तऽ खेले भेलै ने
आब तऽ उ सब दिन के बड याद अबेैये।
से तऽ छै, आब अहाँ चोर सिपाही राजा मंत्री खेलाय छियै?
हँ कहियो काल खेला लै छी।
हमहु सब खेलाय छी पर उहो में की कहु माइरे भ भऽ जाइए लास्टो लास्ट तक कुमैर भऽ जाइ पर मुन बड लगेै छै।
उखा अपना दुनू बच्चा मे कतेक खेलाइत रहियै।
हँ, जे गुड़िया वाला खेलाइत रहीयै। यै, तीन-तिहे गुड़िया वाला बैठ के खेलाइत
गुड़िया के बियाह करबाबैत रहियै।
से तऽ बड्ड याद हैं, आ
सा
अहाँ तऽ अथी दादी बनैत रहियै, कहियो लापट लै रहियै, केते मोन लगैत रहेै।
हँ हँ, उ सब दिन के तऽ, आब याद अबै छै।
आब अबै कहाँ छियै अहाँ, कहियो खेलऽ लए?
आब समइए नै भेटैया।
अहाँके तऽ एनाहिते, समय नै भेटैए, घर पर आब तऽ, लूडो खाली हम तब बैठ के खेलाय छीऐ, बाहर कही जाय के मोने नै करेै छै, आब तऽ कोई नि कलबे नै करै छै खेलऽ लए।
आब तऽ, मोन करैए जे खेलतू सबके साथे। फुरसते नै मिलै यऽ।
आब तऽ सभके मोबाइल भऽ गेलैए, सभ मोबाइले मे रैह गेल खेल खेलाइ छै।
मोबाइलो में बड रंग- बिरंग के खेल हइ, ए।
हँ। उ आगि तैक वाला गेम खेलाइत रहत, लूडो खेलाइत रहत। तऽ गाड़ी वाला खेलाइत रहत।
हमर छोट भाइ सभ हरदम मोबाइले मे घुसले रहैयऽ।
हँ, नै तऽ मोबाइल मे खेलत अथी, खेल आ नै तऽ चैल जैत कैरम बोर्ड खेलऽ लै उहो ते नै हैत, तऽ रौदामे चैल जैत। की छिछिया ले, की अथि बैट बॉल खेलऽ लै।
हा इर।
की कहबै, की सब खेल मे एते व्यस्त रहै छै से।
आ अठ्ठा- गुट्टी, जे अपना दुनू खेलाइत रही।
ओहो थाम हैरीये जाइत रहियै ओयमे, हमरा खेलहे नै अबै छै, अभियो तक हम नै सीख पेलियै अट्ठा- गुट्टी।
हमरा तऽ, हमरा तऽ आबैत रहऽ। अहाँ, अहाँ के नइ अबैत रहे तऽ, अहाँ हमरा से सिखैत रहियै।
हँ, तऽ अहाँ के तऽ अबैत रहऽ। हँ तऽ अइ, मे बहुत तेज रहियै, अभियो तऽ अहाँ बहुत तेज छी अहाँ कें, बड सब गे अथी खेल सब अबैत रहैयऽ।
हँ, हमरा तऽ रंग- बिरंग के अभियो खेल सब अबै यऽ।
खेलो कते प्रकार के होइ छै, आदमी खेलैत रहे छै तऽ थैकिए जाइ छै। याद है पहिले, खेलऽ के चक्कर मे। अपना सभ रात भऽ जाइत रहै, तैयो घर नइ अबैत रहियै, ओय ले तऽ तैय दिन माइरो खा जाइत रहियै।
ह हँ -हँ
यादअइ दरवज्जा पर जे ओकर खेलऽ जाइत रहियै। तऽ कतै दिन तक घर से समाद जाइत रहै तब। पो तक नई आबायज जैत रहियै।
अच्छा - अच्छा की दिन रहलै ऊ सब।
टै तऽ बड दिन रहे आब की एहन दिन।
आब तऽ, ठंडा मौसम मे तऽ बड खेलाइत रहहिय अपना दुनू।
हँ अभियो खेलायते रहे छीयै, भाय सब साथे बैडमिंटन खेलाइत छी। छियै नई तऽ अम्मा छू खेलाइ छियै, बहिन साथे। दाल भात खिचड़ी बला खेलाइ छियै।
हँ उऽमे कतेक मोन लागैत रहै।
से तऽ छै आब तऽ अहाँ एबे नहि करै छियै।
आयब तऽ फेर खेलैब अपना दुनू गोटे।
पहिले जे अपना सभ बर्तन वाला खेलाइत रहियै। खाना बनाबैत रहियै, चाय बनाबैत रहियै। रोटी सब बनाबैत। रहि प्याजा पत्ता के जे गोल गोल रोटी काइट क बनाबैत रहियै। कतेंमुन
हँ- आइ काईल्ह के जे कोनो - कोनो बच्चा के देखइत छी, खेलाइत तऽ मुन। करैया हमहुँ सब खेलाइत रहुॅ पहिले।
पहिले इएह जे दीप दिवाली में जे दीप होय। वैह ओकर अथी बना कऽ जे। जोखह वला बनावैत रियै कतै मुन लगैत। रहै आब तऽ दीपावली सब अबैया।
ताबैत रहियै।
हँ तऽ दीपावली त आबयै तऽ दीप। हँ से तऽ छै, आब कहाँ। आब तऽ मिट्टी सब के छुओ नइ चाहै छै। सबके अथी - अथि भऽ जेतैय ई भऽ जेतैय तब सबके पाच गो। अथी सब।
आ मिट्टी के चूल्हा पे केते खेलाइत रही।
हँ छोटकी जे याद अइ मिट्टी क चूल्हा रहैय।
हॅ-हँ ओकरा जे रंग रंग के रखने रही अपना दुनू।
हँ जे याद है एक बार बर्षा मे भीज गेल रहै।
हँ आह ऽ आब तऽ उ सब दिन।
हँ आब कहाँ। छोटकी चूल्हा पर इएह ने कते खाना सब खेल बना कऽ खेलाइत रहियै।
हँ रंग बिदिग के खाना बनाबैत रहियै सबके देखाबैत रहियै जे हम सब चूल्हा पे बनेलों हें।
हँ
कतेक मोन लागैत रहलै।
हँ से तऽ छैय।
आब तऽ कहै छै मिट्टी के छुबै तऽ फोरा- फुंसी भऽ जैत।
आइ काल्हि के त ई सब चोचले ने भैलै बुझियो अपना सब कते खेलाइत रहियै माटी सबसे
हँ हँ बड खेलाायत बड आब याद अबेये ओ दिन
हँ से तऽ अबैये की कहू सखी
मोन तऽ करैये अभियो भरि दिन खेलते रहु अट्ठा-गोटी करंट
याद ऐ एक बेर कुरेर-कुरेर बला जे खेलाइत रहियै देवाल में जे डडीर पारैत रहियै कते माइर खेने रहियै अपना सब जे देवाल पर जे उगा देने रहियै तुरन्ते एक दू दिन पहिल रंगेलै रै अपना सब उगा देने रहियै तऽ बड्ड मारि खेने रहियै न।
ह अपना सब जे बर्सा मे नहा नहा के खेलाइत रही।
हँ याद है। माइरो खाइत रही पर बड मोन लगैत रहे खैल मे
हम अहाँ पे पानी फेकैत रही अहाँ हमरा पे पानी फेकैत रहियै
हँ से तऽ छै बहिन की- कहू आब तऽ बैठल रहू घर नहि होइए तऽ लूडो खेलू ओहो से नहि होइये तऽ भरि दिन सुतल रहू।